हू बोलि
खाना खाय
नहि हम तऽ अहाँ खेलियै खाना
खलियै अहाँ खलखन
हँ हमहूँ खेलियै चलियौ घूम ल स्विमिंग पूल
चलििय वहाँ तऽ बहुत मजा आबै छै लेकिन पप्पा के दाँत चलियौन अगला सऺडे क
ठीके छै लेकिन रुपा बड खर्च होइ जतै ओहिज
हँ इह तऽ पाँच साढ़े पाँच सएमे दू गो लोग जा सकै छियै
सही कहै छिय चलिया खूब रूपा उड़ेबे एक दिन रुपा कते उड़ेलियै ने पप्पा हरदते लगलै ह
अहाँ जाइ जाउ उसके बाद जायब हमहूँ
हम तऽ घुमो कऽ आ अयलियै जी
ह आबू एक बार आओर घुमि लेल ल जाइ अहाँके साथ हमरा बहुत अहाँ बहुत नीक छियै अहाँके साथ हमरा अच्छा लागै
हँ जी
हूँ
आब भी बहुत नीक बानी।
ह हम तऽ नीक छेबे करियै अहाँ भी नीक छियै।
हँ घरमे क्या चल रहा है जी
अभी तऽ हम खाना बनबै लए जाइ छियै अहाँ की करै रहियै
हमे मोबाइल चलबै रहियै बैठ कऽ
चलबू मोबाइले चलबैके कामे बचल छै तऽ आरो किछु छेबे नहि करै
हँ जी की करबो जी आब पढ़ाई आब जेबै हम भी खाना बनबै लेय जी
एक दिन हमरो बनाक खिला दिअ
अच्छा जी त हमरा बना क खिलााय दियऔ।
हम नहि खिलाने छिय आ कि।
कहाँ तक वहाँ त अभी तक खाना खेलियौ आजी
खयलहो ने तऽ कतेक बार तुं
नहि खेलिअ
हूँ खइलन तऽ कि झूठ नहि बोलहु।
स्चे कहै छियौ हँ खलियै ऑफिस मे ऑफिस मे।
खैलोह न पता चलअ न
हँ तोही बनाबे रहो रे एनलियै भाभी मम्मी बनबै हत कुत्ता
वही ने हमने नहि बनबै छी हमरा आबै छै बनबै ला सें
हमरा नहि आबै छै बनबै ला हमर तऽ मम्मीए बनबै छै
ठीके ने छै अहाँके हमरे आर ने प्रॉब्लम छै अहाँ हमे खाना बनबै छियै।
हँ के बोल रहलौ बार बार।
मम्मी बुलबै छ उधर से।
ओ मम्मी क ठीक है पाजी पहिले मम्मीके काम कर ला ओकर बाद हमर से बात करिह ठीक
रुक ने एकरा पुरवा दहो ने पहिले क ने लहो
हूँ ठीक हइ क
की ठीक छिक बलन।
हूँ
कछ बोलो न हम सुन हिय
की हम कुछ कुछ बोलिियाते बोलबे ते ने ने साथमे।
हूँ हँ त बोलबे करय
बोलली आर गुरुद्वार चलेल गेलो काहे कि सन्डे के
जाइ भइ चल
हूँ बोललियौ आ चलैला त प्लानिंगे अभी तक करते हऽ ताबे हम घुइमो क चलि एलियऐ
अच्छा ने कतोरे अच्छा हइ कतहु सगरे घूमय लए जाइ छ हमरे नहि हमहीँ नहि जाइ छियै कहीं
हँ वहाँ पर ई बहुत अच्छा मंदिर था बहुत सुन्दर लग रहा था नीक लागे रहै मंदिर देखे मे
बहुत ही कितना लोग आया था वहाँ पर
हय
हँ हमरा आबयके इच्छा नहि करि रहल वहाँ से की करियै मम्मी पपा जबरदस्ती आइन लेल को
जानै छयौ हमे ने एक मंजिल पर कुदि जाइ छियै
हँ अ
अभीयौ कुद गेल रियै ओहा ला मम्मी
अभी गोर हाथ टूटतऽथो ने जेथह डॉक्टर कन पास समझल ने अपना केयर कीजिए समझे
हूँ ह
ऐसेमे गोड़ हाथ टूट तो जे तब आपका सपना सपने रह जाता
हूँ
हूँ बिहार पुलिस मे जाएक